नमस्कार
जी नमस्कार
हेलो
हेलो
नमस्कार
जी नमस्कार
सब ठीक छै
सब ठीक छै
त आज हम एक एरिया फिफ्टी वन विषय पर रहस्यमय सैन्य अड्डा पर बात करै चाहे छी
बिल्कुल
कहले हम एरिया फिफ्टी वन के बारे मे पढ़ि रहल छलु हमरा बुझायल जे दुनिया भर मे बहुत कम एहन स्थान छथि जिनका चारु कात एतेक रहस्य बा आ चर्चा होइत अछि
बिल्कुल एरिया फिफ्टी वन अमेरिकाे नेवादा राज्य मे स्थित एक अत्यन्त गोपनीय सैन्य अड्डा अछि जकर अस्तित्व बहुत समय धरे आधिकारक के रूप से सरकार तक नहि एकल गेल छल
सच कहू तो जखन कोनो स्थान एते गोपनीय हो तखन लोक सब सब जिज्ञासा स्वभाविक रूप से बढ़ी जायत अछि
हँ एहि कारण एरिया फिफ्टी वन धीरे-धीरे दुनियाके सबसे चर्चित रहस्य सबमे सॅं एक बनि गेल।
हमरा लगैत अछि जे एहि स्थान पर अत्याधुनिक सैन्य तकनीक पर काम होय।
बिल्कुल बहुत रास इतिहासकार मानैत छथि, जे ओतय गोपनीय विमान जासूसी तकनीक आ सैन्य प्रयोग एकल जाइत छल।
काल्हिए हम यू टू स्पा प्लान के बारेमे पढ़ लियौ।
हँ शीत युद्ध, कोल्ड-वार दौरान यू-ट्यूब आ बादमे एस आर सेवेन्टी वन ब्लैक बर्ड जेकाॅं अत्याधुनिक विमान परिशिक्षण एहि क्षेत्रमे एकल गेल मानल जाइत अछि।
बिल्कुल, जखन लोक सभ आकाशमे एहन विमान देखैत छलाह तखन कतेको बेर हुनका यू एफ ओ अर्थात एलियन ज्ञान बुझि लैत छला
हमरा लगैत अछि जे एहि कारण एरिया फिफ्टी वन एरियन कथा एक दोसरसॅं जुड़ि गेल
हँ, धीरे-धीरे अफवाह फैले लागल छै ओते एलियन सभक यान आ शरीर छिपाकऽ राखल गेल अछि
बिल्कुल उन्नस सय फोर्टी सेवनमे रोस्वेल नामक स्थान पर एक रहस्यमय-वस्तु गिरल जाहि कारण एरियल संबंधी चर्चा बहुत तेज गेल
सच कहू तो एहन घटना लोक सब कल्पनाकेॅं बहुत बढ़ाबैत अछि
हँ जखन जानकारी सीमित होइत अछि तखन अफवाह आ कल्पना तेजी से फैलऽ लगैत अछि
हमरा लगैत अछि जे सरकारक गोपनीयता सेहो एहि रहहिस्यके बढ़बैत रहल
बिल्कुल, जतेक कम जानकारी सार्वजनिक होइत गेल ततेक बेसी षडयंत्र सिद्धान्त जन्म लेैत गेल
काल्हियो हम पढ़लियो जे एरिया फिफ्टी वनके सुरक्षा बहुत कड़ी अछि
हँ, ओतहि बिना अनुमति प्रवेश करब कानूनी अपराध मानल जाइत अछि आ पूरा क्षेत्र आधुनिकी निगरानी प्रणालीसे सुरक्षित अछि
सच कहू तॅं एहि कारण लोक सभ उत्सुकता आओर बढ़ैत अछि
बिल्कुल मानव मनोविज्ञान अनुसार प्रतिबन्धित चीज सब अक्सर बेसी आकर्षक लागैत अछि
हमरा विश्वास छी जे एरिया फिफ्टी वनके अधिकांश रहस्य से तकनीकसे जुड़ल होइ
हँ अधिकांश विशेषज्ञ मानैत अछि जे ओतहि मुख्य रूपसॅं गोपनीय विमान आ रक्षा परिजनो सब कम होइत रहल अछि
सही कहलियै, एरिया फिफ्टी वन केवल एक शेड अड्डा नहि, बल्कि आधुनिक इतिहासक एहन रहस्य बनि गेल अछि, जाइमे वि विज्ञान सैन्य तकनीक एलियन तथा षड्यत्र सिद्धान्त आ मानव जिज्ञासा सब एक दोसर से जुड़ी गेल छथि आ ऐही कारण आ जो दुनिया सबस चर्चित रष्ट्री ब स्थान सब मे से एक मानल जाइत अछि छै
कालि हम एरिया फिफटी वन से जुड़ल एलियन सिद्धांत सब पढ़ि रहल छलो आ हमरा बुझायल जे कतेको लोक एखनो मानैत छथि जे सरकार दुनिया से किछु बहुत बड़ा रहस्य समय छिपा रखैन अछि
बिल्कुल एरिया फिफ्टी वन के चर्चा मे सबसे प्रसिद्ध दवा ई अछि जे ओते एलियंस यान अ बाहरी ग्रह के आयल जीभ सब
सच कहू तऽ जखन पहली बेर हम एहि सिद्धान्तक बारे में सुनलहुँ तखन ई एक विस विज्ञान कथा जेकाँ लागल
हँ मुदा दसको से एहन कथा सब लगातार फैलैत रहैत छछी जाहि कारण बहुत लोग एकरा सक्त माने लगत छथिन
हमरा लगैत अछि जे रोसअल इन्सिडेंट एहि कथासभक मुख्य मुख्य कारण बनल
बिल्कुल नाइनटीन फोर्टी सेवन मे न्यू मैक्सिको राज्यक रोजवेल क्षेत्रमे एक रहस्य मय वस्तु गिरल आ ओकर बाद एलियन सम्बन्धी चर्चा दुनिया भरि से फैल गेल
कलही हम पढ़लू जे प्रारम्भ मे सेना किछु अलग बात कहलिन आ बाद में अलग
बिल्कुल बिल्कुल एहि विरोधावास कारण लोकसभ संदेह और बढ़ि गेल आ षड्यंत्र सिद्धान्त जन्म लेब शुरू क देलक
सच कहूत जखन जानकारी स्पष्ट नहि होत तखन कल्पना तेजी से बढ़ैत अछि
बिल्कुल मानव दिमाग स्वभाविक रूप से रहस्य भाय खाली स्थान से कहानी द्वारा भरबाक प्रयास करैत छी
हमरा लगैत अछि जे एरिया फिफ्टी वन पर कतेको पूर्व कर्मचारी सेहो दवा अछि
हँ किछु लोग दावा करै छथि जे ओते असामान्य तकनीक अऽ अज्ञात वस्तु सब देखे गेल मुदा एहि दावाक ठोस प्रमाण बहुत कम उपलब्ध
कलीह हम बोम्लेजर नामक व्यक्ति के बारे मे पढ़लहुँ
बिल्कुल बोम्बलेजर दावा केने छे जे ओ एरिया फिफ्टी वन के नजदीक एक गोपनीय परियोजना पर कार्य करैत छलाह जतेक कथित एलियंस तकनीकी पर शोध चलि रहल छल
सच कहू तऽ हुनकर बयान बहुत विवादास्पद रहल अछि
हाँ कतेको लोक हुनका सत्य मानै छथीन जबकि कतेको वैज्ञानिक आ इतिहासकार हुनक दवा क आलोच ना करैत छति
हमरा लगैत अछि जे वैज्ञानिकके दृष्टिकोणसे प्रमाण सबसे महत्वपूर्ण होइत अछि
बिलकुल विज्ञानमे कोनो दावा स्वीकार करबा लेल विश्वसनीय प्रमाण परीक्षण आ सत्यपन आवश्यक होइ त अछि
काल्हि हम देखलूँ जे एरिया फिफ्टी वन पर आधारित सैकड़ो फिल्म आ किताब लिखल गेल अछि
हँ हॉलीवुड से लए के इंटरनेट धरि एरिया फिफ्टी वन आधुनिक लोकप्रिय संस्कृतिक एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनि गेल अछि
बिलकुल जतेक काम जानकारी उपलब्ध होइत अछि ओतत अधिक जिज्ञासा जन्म लैत अछि
हँ समयक सङ्ग गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक होइत अछि आ इतिहास धीरे धीरे स्पष्ट होयत लागैत अछि
सही कहलिय एरिया फिफ्टी वन केवल एक सैन्य अड्डा नहि बल्कि आधुनिक युगक सबस प्रसिद्ध रहस्य सबमे से एक अछि जते विज्ञान गोपनीयता एलियन कथा षड्यंत्र सिद्धान्त आ मानव कल्पना शक्ति एक दोसर से एहन रूप से जुड़ी गेल छति जे एहि विषयक आकर्षण शायद अनेक दशक धरि समाप्त तऽ नहि होयत
हँ कली हम एरिया फिफ्टी वन के इतिहास आ सैन्य परियोजना सबक बारेमे पढ़ि रहल छलू हमरा बुझायल जे शायद एहि स्तमे सबस बड़ा रहै एलियत नहि बल्कि अत्याधुनिक सन्य तकनीक हो सकै
बिलकुल बहुत तरा सुरक्षा विशेषज्ञ मानैत अछि जे एरिया फिफ्टी वन के मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ीक विमान जासूसी प्रणाली आ गोपनीय रक्षा तकनीकक परीक्षा करबाक रहल अछि
सच कहू तऽ सथित युद्ध यानि कि कोल्ड वॉर के समय अमेरिका आ सोभियत सङ्घ बीच प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र रहल होइत
हँ ओ समय दनो महशक्ति लगातार एहन तकनीकी विकसित करबाक प्रयास करैत चल जे हुनका अलप सामाजिकि बढ़त दे सकय
हमरा लगैत अछि जे यू टू स्पा प्लेट एहि प्रतिस्पर्धा महत्वपूर्ण हिस्सा चल
बिलकुल यूटू विमान एतेक ऊँचाई पर उड़ी सकैत चल जे ओ जे ओ समय अधिकांश रेडार पर ना ली ओकरा पकड़ि नहि पबैत चल
कलियम एस आ सेवन्टी वन ब्लैकबर्ड के बारेमे पढ़ लू
हँ एस आर सेवेन्टी वन इतिहासक सबस तेज जासूसी विमान सब मे से एक मानल जाइत अछि आ एकर गति ध्वनिके गतिसे कतेको गुना अधिक चल
सच कहू तो जखन सामान्य लोक एहि प्रकारक विमान देखैत होयत तखन हुनका ई युको जेका लागैत होएत
बिलकुल एहि कारण उन्नैस सए पचास आ उन्नैस सए साठ के दशक मे कतेको यू एफ ओ रिपोर्ट वास्तव में गोपनीय सैन्य विमान सब से जुड़ल हो सकैत अछि
हमरा लागैत छी जे स्ट टेक्नोलॉजी सेहो गहन गोपनीय परियोजना सबक हिस्सा रहल होइत
हँ असलत एयर क्राफ्ट एहन डिजाइन एकल जाइत अछि जे रडार पर बहुत कठिनाइ से देखनाइत अछि आ एहि तकनीकीपर बहुत गोपनीय शोध एकल गेल
कल्हि हम देख लियौ जे आधुनिक ड्रोन तकनीक सेहो अत्यधिक विकसित भए गल अछी
बिलकुल आजुक ड्रोन केबल कैमरा उड़ाबबाक यन्त्र नहि अछि बल्कि निगरानी रच आ विशेष मशीनसब लेल उपयोग एकल जाइत अछि
हँ आर्टिफिशियल इन्टेेलिजेंस रोबोटिक्स साइबर युद् आ स्वात प्रणाली भविष्यक रख अच्छा राज्यति
महत्वपूर्ण हिस्सा बनि रहल छथि
हमरा लागैत जे एरिया फिफ्टी व भविष्य तकनीकक परेश्चन लेल आदर्श होयत
बिलकुल विशाल रेगिस्तानी क्षेत्र सुम जनसंख्या उच्च सुरक्षा कारण एहि प्रकारक स्थान परीक्षण लेल उपयुक्त मानल जायत अछि
काली हम पढ़लु जे बहुत रास पर योजना दशक धरि गोपनीय रहैत अछि
हँ कतेको तक सार्वजनिक होयब से पहिने बीस ती बस धरी गोपनीय रूप से विकसित कल जाइ प
सच कहु तऽ एहि कारण आम लोगके बहुत कम जानकारी भेटैत अछि
बिल्कुल राष्ट्र सुरक्षाक कारण बहुत रास जानकारी गोपनीय राखल जाइत अछि
हमरा विशय जे भविष्य में एहन तकनीकी विकसित होयत जे आज विज्ञान कथा जेक लागैत अछि
हँ इतिहास देखबै आ चीज काली कल्पना बहुत देर आजु वास्तविकता बनि जायक छै
सइ कहलिय एरिया फिफ्टी वन वास्तविक र्र याद एलियन से कम आ मानव तखने कि उत्यन् से बेसी जुड़ल अछि क्योकी इतिहास बार बार साबित चुखल अ छै जे मनुष्य वैज्ञानिक कल्पना स स्वयं कतेको बेर कोनो विज्ञान कथा से बेसी अद्भुत होइत अछि
हँ कली कलय फिफ्टी वन के बारे में पढ़ैत पढ़ हमरा एक प्रश्न मन में आयल जे आखिर सरकार सब कतेक जानकारी हम लोक सबस छिपा कर रखे छथिन आ कतेक जानकारी सार्वजनिक करै छथिन
बिलकुल केवल एरिया फिफ्टी वन के विषय नही अछि बल्कि दुनिया भरक सरकार सब राष्ट्रीय सुर